हेलो
की हाल चाल
ठीक यै अपन कहियौ
हमरो ठीक है बौआ खाना खेलौ
खाना एखने खेलौ हें पूरी तरकारी आओर ई खीर रहे एखने खाकऽ एखने कनि पाँच मिनट लै घूमय लए निकल हेँ बाहर उहे टहयल रहल छी तऽ टहलेट समय अहाँके फोन आयल है तऽ एखन फोन उठेलु हेँ
की बात पूरी पूरी सब्जी सब पर बड़ी जोश देने छियै बड नीक लगैया की
नीक ने आइ के दिन बनय छै तऽ बनेलकै
आइ आइ छै कथी कतहु छै कि मतलब एनाही बनैत रहैत छै चेंज कऽ कऽक
रवि दिन ई रहै छै राइत मे
अच्छा छुट्टी दुआरे इहो छुट्टी दुआरे होइत हेतै
नहि रूटीन बनेने छै सप्ताह भर के रूटीन बनल छै कि एहि दिन ई बनत अहि दिन ई बनत
सही घरके याद हँ घर के याद भूल भूलाह देत तेहन खाना सब दैया नीक नीक चीज सब
खाना
हाँ
याद की भुलैत घर खाना थोड़े मिलतै
तइसअ की
तब कहियौ आओर सब हाल समाचार
ओर सब ठीक अय उम्हर के
अहाँ के भेल खाना पीना आओर कनि पाइन उ भेले एखन कखन खेबै तऽ
आ खेबै एखन धिय पुता सबके देलियै
हूँ
अपने खेबै दाइल भात आलू के पकौड़ी केेला के सब्जी केेला
वाह वाह आई विशेष खाना बनल छै कोनो बात की
हूँ आइ हमर सासु माँ के चतुर्दशी के उपास छलै
ओ
यए तैया दुआरे
ओ सबके तबियत पानी ठीक अइ ने
तब ठीक ह तृषा छलए गड़बड़ पर आब ठीक ह महादेव दया स
कल रहै
हाँ खाली खाली ओकरा सूखा सूखा बोखार होइ छलै हे दू तीन दिन स
ओ
घर मे दवाई सब हमेशा रहै छियै रखने तऽ तीन दिन तक बुखार के गोली एमोक्सी जे तोड़े बला होय छै से गैस के गोली तीनटा खोराक बना बना क खोलिये एकरा अपने से
सलको फ्लैक्स
ठीके छै तऽ एखन ठीक अइ ने
हाँ आब जाकऽ ठीक छै आइ हम दवाई ओकरा देनेहे ने छलियै दू तीन दिन देलियै आइ बन्द कऽ देने छलै कहलै आब आइ अगर एयलै नहि ठीक हेतै तऽ डॉक्टर सँ देखा देब कियकि ओकर बो ह ओकर बोखार जे छै ने से अहाँके डराबै वला होइ छै ओकर बोखारे से शुरू भ जायत सब चीज सूखा बोखार होइ छै जेना भीज के भेले भीजले पानि मे तऽ सर्दी वालला बोखार होतै ने सर्दी तर्दी किछ खाली सूख बुखार लागै छै
ओ
सर्दी वाला बोखार खतरनाक नहि होइ छै सूखा बोखार ने खतरनाक होइ छै दोसर बीमारीे संकेत स
ओ हो
ह तहि दुआार
हुँ आओर सभके ठीक छै ने तबियत
ए हाँ ठीक छै बस आइ तक के छलै ह छुट्टी काल से फेर उएह रो छुट्टी चालू बच्चा सबके स्कूल कें
ओ
सुबहसँ स्टार्ट भ जेतै रनिंग
तऽ उमहर मौसम केन ये पानि भरल अे
पानि तऽ होइत छलै लेकिन हमरा य पाँच छओ दिन पाँच दिनसँ नहि होइएा बिल्कुले नहि पानि
रौद
हँ धूप निकलैय रौद निकलैय रौद
हुँ रौदा
रौदा गाँंव सबमे जे कहै छै नानी एकटा फकरा पढ़ै छलिये नानी के फकड़ा सब याद छै सबटा
भुलि गेलियै पहिले याद
वाह अपड़ बड़ फकरासँ सुनबै छलियय
माँ सभ सँ बात भऽ रहल छौ
भेल तऽ छलए गंगा नहाय लए गेल छलहुँ
ह ह
हमरा कहलक गंगा नेहाय गेलहन
हमरो कहलक सएह बात गंगा नहा गेल रहौ
कहले बढ़िआं छौ तोरा अथी करेइत करता अपन तीर्थ यात्रा करल य
हाँ
सहिए छै घरोमे बैसले रह से अपन कतहु अपन जाहो अबैया
हँ त कहि ल गेल है
ल गेलै तऽ हमरा कहलक ने लेकिन एगारह ब दस एगारह बजेक फोन केने रहियै राति मे
की पता हमरा नहि पता हमरा तऽ कले के गेल रह डेट ते नहि कहने रहे पर कहलक गेल रहो हम कहि रहल छी कि शायद काल्ले गेल रहे
आइए गेलहु आइए एलहु वापस
भऽ स कैय या
काल्हि नहि गेलहु कियकि काल्हि रातिमे रहिै बात केने दस एगारह बजेके आसपास
हुँ
आइये गेल हेतो भोरे ज्यदा से जदा गेल हेते आ तीन साढ़े तीन बजे वापस एते
ह अ
हँ
दिन मे
ठीके छै घरोमे तऽ अपन से रहतै आ थरे रहै छी तै अपना म कनि जााकऽ घुमि फिरायल नहाललक तऽ सहिए छै
ह हू हू
ह्म
तब कखन हेतै खाना पीना टाइम तऽ भऽ रहल अइ कतेक नओ तऽ बाजि गेल
होइ य नओ बाज कऽ बारह मिनट
ह लेटे खाय छियै
लेट सेट नहि मतलब खाना तऽ बने गेल छै मतलब ईसभ खेलक बच्चा सब आब हम खेबै हम फर हम पीछाँ खेबै ने कियकि सबके खुआ द छियै ने तऽ फेर छोड़िेलक फेर अथी करू ताहि दुआरे खा लै छियै
ओ
कनिक चंन्द्रो के छोड़ि देय छै ने एक तीषा या प्रियं त फेर
हुँ
तै प्रसादी
हँ हँ
तऽ आब
नानीसँ नानीसँ बात भेलौए कि नहि
दू दिन भऽ गेल दु दिन सँ नहि केलिए बात
है तऽ बात करबै ने नानीसँ
नानीक के एखन बाबा छै पुतोहु छै बेटी के याद कतऽ एतै
पुतहु तऽ शायद गेलै एतौ आब नहिरो गेलै
दूए दिन ले गेल रहय आबि गेलै
ओ
दूए दिन ले गेलै आइब गेलै दू दिन भऽ गेलै आ बाबा छथिन एखन बाबा
आ बाबा जाय वाला रहै पर नहि गेलै
हँ बाबा नहि गेल रहै ओतऽ उ घर छत छत के अथी घेरैया भऽ रहल छै नऽ
हँ
तऽ उएह काजमे एखन फँसल छै
ओ
सहिये छै कियाकि दू साइड से तऽ भए गेल छै एक साइड से दु साइड से जे नै छै तऽ डर
हूँ हँ भऽ जेतै तऽ ठीक रहतै ककरो गिरऽ उरऽ के दिक्कत नहि रहतै
हँ दु बेर ता लड्डू बचलै ये ओहि जन सँ
हूँ
बस भगवाने ओकरा बचेलकै ये दु बेर
सेह
तहि दुआरे आ एखन सभसँ छोट घरमे उएह छै उएह एक्सीडेंट अखनो चेन भऽ कऽ कहाँ रहै छै भगै छै लथार मारि कऽ छोड़ कऽ सभ किछ के
हूँ
बान्हि कऽ घरमे रखलक तऽ ठीक छै नहि तऽ भागि जाइत छै कनी खुजल रहल कि भागलक
हँ
पता छौ ओ बच्चा छै ने से सबसँ अलग छै
हँ
तऽ मतलब जेना रहै छै कहिया के बकलेल रहै छै खेलाय के लेल
हूँ
सबके मतलब तकैतै छौरा सब जे कहाँदन अथी लेबर के काज करतै ओकरा सब लग जेतै आ
अब अब शायद बाहर ताहर नहि जाइ छै खेलय लए
नै घरे हँ मिस्त्रीया सब सब नहि अबै छै काज करऽ के लेल तऽ एखन ओकरा सब संगे तिरपित रहै छै
ओ
ठीके छै ओकरो बोरिंग बुझाइत हेतै ने एखन तऽ चलू नीको लगतै कनि बाबो घुमा दैत हेतैक आ जहने घर सुन तहने फेर ओकर असगरे
हँ तब मोबाइल एगो सहारा रहतै
हँ आ मोबाइल कहाँ मे वाला मोबाइल बुझाइये चूड़ि लेलकै फेरसँ
ना फेर ठीक करबेने रहै शायद
हाँ कहल नैहर जे गेल छलैये मामी ने तऽ कहाँदुना ओतऽ फोन के फेर सँ पटकि देलकै तऽ फोन कहब टुटि गेल छै तऽ फेर सँ ओकरा ठीक करेतै तऽ हेतै नहि तऽ नहि हेतै
हँ
तऽ एखन ओकर फोन के टाइम पास होइ छै नानी वाला फोन मे
उं हँ
फोन तोर लेलक मेन छै ने ओ देखनाइ बुझै छै उै छै फोन के पटकि देनाइ से ह
जब तक काम पड़ल तऽ बात केलक ओके पटक दै छै
ह फोन बड्ड चुरलैकै छौड़ा
आ आ
अपने सही भऽ जेतै जते बड़का हेतै ने नाम ताम लिखा देतै स्कुल तिस्कुल जाय लगतै ने
हू हू
सही भऽ जेतै
आब एक दू साल मे लिखबा देबके चाही चार पाँच तीन साल तऽ भए गेल हैत
हां अथी एतै सेप्टेम्बर तहन सेप् सेप्टेम्बर हेतै तऽ तीन साल के पूरा हेतै ने की चा हैतै
की प्रेश तीने हेतै शायद
तीने हेतै
हू हू
हमर बहिन गेल छलैा संगीत सऽ स्वागत घरे लग में गंगा छै ओकर एकटा गंडक गंगा छै मतलब ओते पौड़े छै ओते गेल छै हाँ जयनगर गेल छी तू रौ राजेश
जयनगर
जयनगर वाला गंगा गेल छहि कपिलेश्वर से जे ओ मतलब चढ़ै जे छै बाबा के जोल हमरा हो गेल कपिलेश्वर नाथ मतलब जाइ चल टाइम भऽ गेलो बाय